नमस्कार।
नमस्कार मित्र कोना छी।
हम ठीक छी, अहाँ सुनाउ सब कुशल मंगल न।
बिलकुल भगवानक कृपा से सब ठीक अछि, बहुत दिन बाद आराम से गप्प भए रहल अछि।
बिलकुल सही कहलिये, आय काली समय निकालब कठिन भाएल गेल अछि।
आय काल्हि की चल चलि रहल अछि।
बस काज और जिम्मेदारी मे दिन बीतत अछि, कखनो-कखनो विद्यार्थी जीवन बहोत याद आबैत अछि।
बिलकुल ई बात तऽ हमरो संग होएत अछि, जखन पढ़ाई करैत रही तखन जल्दी नौकरी दे करबाक इच्छा रहै। मुदा अविद्यार्थी जीवन बहुत उम्म जीवनक मूल्य बुझाएत अछि।
बिलकुल विद्यार्थी जीवन आ कोपोरेट जीवन दुनू बिलकुल अलग अनुभव हो छै।
सही कहलहु अहाँके अनुसार- दुनू सबस। पेग अन्तर की अछि ।
हमरा अनुसार स्वतंत्रता जिम्मेदारी । विद्यार्थी जीवन मे जे। जिम्मेदारी अपेक्षा के कम रहत अछि, मुख्य ध्यान पढ़ाई, परीक्षा अ भविष्य तैयारी पर होएत अछि।
बिलकुल मुद्दा कॉर्पोरेट जीवन मे काज, समय, सीमा, लक्ष्य, आर्थिक जिम्मेदारी सब एक साथ आबैत जाएत अछि।
बिलकुल सही बात विद्यार्थी जीवन में गलती करबाक अवसर बेजती रहत अछि।
बिलकुल लोक सीखैत अछि, प्रयोग करैत अछि आ अपन खोजैत अछि।
बिलकुल मुद्दा नौकरी मे प्रत्येक निर्णयक प्रभाव पड़ि सकैत अ
सही विशेष रूपसँ जखन टीम ग्राहक अथवा कम्पनी के ल जुड़ल हो।
हँ वैसे अहाँके विद्यार्थी जीवन मे कोन बात सबस बेसी याद आबैत छै।
सबस बेसी वितत सत्सङ्ंग बिितवत समय।
हमरो कक्षा पुस्तकालय परीक्षा तैयारी आ बिना कारण घंटो गप करब।
बिलकुल सही कहलहु ओ -समय कम संसाधन- रहितो बहुत आनन्ददायक छल।
बिलकुल कखनो एकटा चाय पर घंटो चर्चा चलैत रहल छै।
बिलकुल आब आवश्यक -सपनााक- बात। से ओ बहुत हो छै।
बिलकुल सही प्रत्येक व्यक्ति अपन जीवनक लक्ष्य कल कल्पना करैत छल ।
बिलकुल कोनो सरकारी सेवामे जाइत छल। जाय -जाय चाहै छल कोनो व। व्यवसाय कर ल चाहैत छल त कोनो निजी क्षेत्रमे काज करबाक सपना देखैत छल।
बिलकुल विद्यार्थी जीवन आस्था सं्भावना समय होय ।
बिलकुल बहुत सुन्दर बात करलो वैसे कॉर्पोरेट जीवन सबमे प्रवेश करलाके बाद सबस पघ परिवर्तन की महसूस भेलई।
समयके महत्व ।
कहू के न ।
विद्यार्थी जीवनमे समयक उपयोग हमेशा योजनाबद्ध नहि होइत छल ।
बिलकुल मुदाऽ नौकरी मे प्रत्येक घण्टा बुझायत अछि।
ह बैठक परियोजना रिपोर्ट आ समय सीमा सब निश्चित रह छै ।
बैठक बिलकुल जे काज समयमे पूरा नहि भेल तऽ पूरा टीम प्रभावित भए जा सकैत अछि।
हँ ई कारण समय प्रबन्धन बहुत महत्वपूर्ण कौशल बनि जाय प।
सह कहलहुँ। वैसे आर्थिक स्वतंत्रतााके विषय मे अहाँके की विचार अछि ।
पूण सकारात्मक पक्ष अछि ।
बिलकुल पहिल बेर अपन कमाई प्राप्त करबाके अनुभव बहुत।
बिलकुल ओ अनुभव शब्द में व्यक्त करबाक कठिन अछि ।
बिलकुल अपनन आवश्यकता पूरति स्वयं करबाक आ आ आत्मविश्वास सहो बढ़ैत अछि।
परिवारक सहयोग करबाक अवसर भेटत।
बिलकुल ओ तऽ आर्थिक स्वतंता सब ।
बिलकुल सी बचत निवेश। भर चर्चा खर्च आ भविष्य योजना सब पर ध्यान दे पड़।
बिलकुल ई सब विषय विद्यार्थी जीवन मे कम सोचल जाइत अछि।
बिलकुल, ओहिसे विद्यार्थी जीवन मे तनाव कम भ जाइत हेतै कि करपोरेट जीवन मे
इ प्रश्न रोचक अछि, हमरा लागैत छै जे दुनु तनाव अछिये, मुदा कारण अलग अलग अछि।
सही कहलियै, विद्यार्थी परीक्षा परिणाम आ कैरियरक चिन्ता मे रहैत अछि।
बिलकुल, मुदा कारर्पोरेट जीवन सबमे प्रदर्शन, लक्ष्य, पदोन्नति आ नौकरीक स्थिरता चिन्ता रहैत अछि।
बिलकुल, त तनावक स्वरूप बदलि जायत अछि।
सही, मुदा जीवनक प्रत्येक चरणमे चुनौती रहैत अछि।
हां, महत्वपूर्ण बात इ अछि जे व्यक्ति ओकर सामना कोना करैत अछि।
बिलकुल वैसे विद्यार्थी जीवन मे सिखबाकाे अवसर बेसी होइतते ।
हँ मुदा नौकरी मे सेहो सिखब बन्द नहि होइत छै ।
बिलकुल ।
कॉर्पोरेट जीवन वास्तविक परिस्थितिमे सिखबाक अवसर भेटैत छै।
हँ ीम वर्क नेतृ्व संचार कौशल आ समस्या समाधानक क्षमता वश्चित होइत अछि।
बिलकुल, किताबमे पढ़ल सिद्धान्त वास्तविक जीवनमे लागू करबाक अव अवसर भेटैत अछि।
सही, इ अनुभव बहुत मूल्यवान होइत अछि।
हां, ओहिसं कार्य स्थल वातावरणक प्रभाव व्यक्ति पर कतेक पड़ैत अछि?
बहुत अधिक, एकटा सकारात्मक वातावरण व्यक्तिक विकास मे सहायता करैत अछि।
हां, नकारात्मक वातावरण तनाव बढ़ा सकैत अछि।
बिलकुल, केवल वेतन पर्याप्त नहि होइत अछि।
सम्मान, संयोग आ सीखबाक अवसर सेहो आवश्यक अछि।
सही कहलहुं, वैसे कार्य, जीवन संन्तुलन पर सेहो चर्चा होयबाक चाही।
आ इ कारर्पोरट जीवनक एकटा महत्वपूर्ण विषय अछि।
हां, बिलकुल, कार्य जीवन सन्तुलन अर्थात वर्क लाइफ बैलेंस कॉर्पोरेट जीवन सब एकटा महत्वपूर्ण पक्ष अछि।
बिलकुल सही कहलहुं, कतेको लोक नौकरी मे एतेक व्यस्त भए जाइत छथि जे व्यक्तिगत जीवन लेल समय निकालब कठिन भए जायत।
बिलकुल, शुरुआत मे अधिकांश लोग अपन करियर बनाबैक लेल पूरा ध्यान दैत छथि।
सही, मुदा समय संग बुझाइत अछि जे परिवार, स्वास्थ्य आ व्यक्तगत खुशी सेहो अतेको महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल, जे केवल काज रहत जीवन असंतुलित। असन्तुलित भय जायत।
सही प्रबंधन आवश्यक अछि।
सही कहलहुं, वैसे विद्यार्थी जीवन मे सबसे बेसी लचीलापन वला होइत अछि।
हां, शिक्षा, परीक्षा, अध्ययनक बीच सेहो व्यक्ति अपन रुचिक गतिविधि लेल समय निकालि सकैत अछि।
बिलकुल, मित्र सभक संग घुमब, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम मे विभिन्न गतिविधि सबमे भाग लेल संभव, सम्भव होइत अछि।
बिलकुल छै, मुदा कॉर्पोरेट जीवन मे शि आ खाली समय सीमित भय जाइत अछि।
बिलकुल, एहि कारण लोक सप्ताह परीक्षा करैत छथि।
हां, इ बात बिलकुल सही अछि।
पुरा सप्ताह मेहनत कर, बिलकुल, करलाक बाद शनिवार आ रविवार बहुत मूल्यवान लागैत अछि।
ऐसे अहांके कि लागैत अछि व्यक्ति सबसे बेसी कोन चरण मे
हमरा अनुसार दुनु चरण समान रूप से महत्वपूर्ण अछि। विद्यार्थी इहो आधार तैयार कर छथि त कॉर्पोरेट जीवन वास्तविक अनुभव प्रदान करैत छथि।
बिल्कुल सही विद्यालय या महाविद्यालय व्यक्ति के ज्ञान देबैय छै। हुनर नौकरी व्यक्तित्व के व्यावहारिक समान देखै छी।
समयक महत्वपूर्ण पेशेवर व्यवहार जिममेदारी के अनुभव नोक तकरीबन बेसी
बिलकुल सही कहलियै, आब इ बात जीवन मे जिज्ञासा, कल्पना आ सिखबाक उत्साह अधिक रहैत अछि।
बिल्कुल दुनु जीवनक अप्पन अप्पन विशेष ताजी
मित्रक विषय मे अहाँ की विचार अछि।
विद्यार्थी जीवनक मित्रता बहुत विशेष होइत अछि।
बिल्कुल सही कारण ओ मित्रता अधिकांश समय बिना कोनो स्वार्थक होइत अछि।
बिलकुल इ संग पढ़ब संघर्ष करब आ सपना देखब इ सब संभव सम्बन्धक महत्व मजबूत
कोन कोन जीवन सेहो मित्र बनैत छथि।
बिल्कुल मुदा ओ वातावरण पेश
काजग जिम्मेदारी प्रतिस्पर्धकता कारण संबंध स्वरूप अलग होइत अछि।
बिल्कुल तेयो निक सहकर्मी कार्य स्थलक अनुभव बहुत बेहतर बना सकैत अछि।
हँ कतेको बार सहकर्मी परिवार जेका सहयोग करै छथि।
सही कहलहुँ वैसे प्रतिस्पर्धाक स्तर पर कोन जीवन मे बेसी होइत अछि।
हमरा लगैत अछि कर्पोरेट जीवनमे।
किएक?
कारण विद्यार्थी जीवनमे प्रतिस्पर्धकता मुख मुख्यतः परि अच्छा प्रवेश धरि सीमित रहथि।
बिल्कुल मुदा नौकरी मे प्रदर्शन पत्र नेतृत्व भूमिका आ नव अवसरण लेल लगातार प्रतिस्पर्धा रहैत अछि।
सही मुदा ई प्रतिस्पर्धा सकारात्मक सेहो भय सकैत अछि।
व्यक्ति के महत्व बनाबे लेल
बिल्कुल वैसे असफलता। अनुभम कोन चरणमे बेसी कठिन लागैत अछि।
हमरा अनुसार विद्यार्थी जीवनमे असफलता बहुत पैघ लगैत अछि।
हँ कारण ओ समय अनुभव कम रहैत अछि।
बिल्कुल सही एकटा खराब परिणाम अथवा कोनो परीक्षा नहि निकाला स लागैत अछि जे सब किछ समाज भय गेल।
बिल्कुल मुदा समयक संग बुझायइत अछि जे असफलता जीवनक एकटा भाग अछि।
जीवन सेहो ई शिक्षा दैत अछि।
प्रत्येक परियोजना सफल नहि होइत अछि।
बिलकुल प्रत्येक योजना अपेक्षित परिणाम नहिह देते जी।
मुदा व्यक्ति अनुभव से सीखी कऽ आगे बढ़ैत अछि।
बिलकुल यह कारण ध निरतरता बहुत महत्वपूर्ण अछि।
सही क लियौ जीवनक आनन्द कोन चरण मे बेसी हो जा।
बिल्कुल ई प्रश्न कठिन अछि। हमर उत्तर देव आसान नहि अछि। हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक चरणक अपन आनन्द अछि।
केना?
विद्यार्थी जीवन स्वतन्त्रता मित्रता आ सपनाक उत्साह रहैत अछि। आ कार्पोरेट जीवन में आ आत्मनिर्भरता उपलब्धि आ जिम्मेदारी पूर्वक करबा स
बिलकुल। अर्थक दुोनू जीवने तुलना करब आसान रहहि अछि।
बिलकुल सही एक चरण दोसरा से बेहतर नहि बल्कि अलग अलग होइ जा
बहुत सुन्दर बात करै। जे विद्यार्थी जीवन नही रहैत तऽ व्यक्ति करपोरेट जीवन लेल तैयार नहिह होत।
बिलकुल आ ज कॉर्पोरेट जीवन नहि होय तऽ सिखनायक सापना वास्तविक उपयोग नहि भए सक।
ठ।
दुनू जीवन एक दोसरााक पूरक क्षति।
बिलकुल ई त बहुत बेहतर बात।
वैसे जे आइके विद्यार्थी सब लेल किुछो सलाह देबक अवसर बेटे तो अहाँ की कहब।
हम कहब जे मेहनत करै।
बिलकुल कौशल विकास संचार संस्था समय प्रबंधन आ आत्मविश्वास पर सेहो ध्यान दियौ।
ह शिक्षक त म िगरी धर सीमित म छै।
के तहत उत्यग आगा बढ़े
हँ बाहर।
वैसे आजुब चर्चा बहुत रोच प कररााय नी। विद्यार्थी जीवन आ कॉर्पोरेट जीवनक अनेक पक्ष पर विस्तारक क भेल स्पष्ट भेल जे दन चरण जीवनक लेल आवश्यक अछि।
महत्वपूर्ण विषय पर विस्तास चर्चा करब।
अवश्य तो आब चलू
ठीक छै अपन स्वस््थर ध्यान रखो।
अहाँ सेहो स्वस्थ आओ प्रसन्न रहब परिवारमे सभकके हमर प्रणाम कहब।
अवश्य फिर गप्प होइ।
बिलकुल जरूर नमस्कार।
धन्यवाद।